गोर लगै छी सखि
हँ खूब सोहागवती पुत्रवती धनवती रहू खुश रहू बढ़िआँ रहू ठीक छी
हँ ठीक छै किया तऽ बड़का छी हमरा सँ ने
हँ हँ कोनो बात नहि छै अहाँ बड़का के तऽ लोक गोर लगिते यइ बड़े खुश रहू बढ़िआँ रहू नीक रहू हँ ठीक छी बढ़िआँ छी
भऽ गेलै खाउ खेनाइ पिनाइ
हँ खेलहु खाना खेलहुँ अहाँ खेलहुँ पिलहुँ
हँ हमहूँ खेलौ
अच्छा
इए तऽ छलै नहि छलै वहाँ खेने भुखले छलहुँ हेँ किया तऽ ददिया साउस के कर्म होइ छलए
अच्छा
ताहि दुआरे तऽ ओ सब हँ बड़खी छनि भऽ गेलनि अहाँके लगभग चौदह पन्द्रह सोलह साल
हँ हँ हँ तऽ भऽ गेलनि तऽ ओ मतलब कर्म होइत छलनि ताहि दुआरे नहि खेने छलहुँ हँ
पंडीजी सब आएल छलखिन हँ किए तऽ हमर ससुरे करै छथिन
हँ
तऽ आब खेनाय पिनायसभ चालू भऽ गेल अछि तऽ कहलियै अहाँ हँ कहलियै कनि ता तऽ अहाँसँ बात कऽ लै छी
अच्छा
बुझलियै कनि गपशप भऽ जाइया तऽ कनी नीक रहैत छै
ई सब होइ छनि भोज में ब्राह्मण भोजन मे
भोज मे होइए अहाँके भात दालि तहन सब अहाँके छः सात रंग के तरकारी ताहि के बाद मे अहाँ के बड़ बरी माछ
आबआ
तरकारी होइया अहाँ के एकटा डालना बनैया
अच्छा सबचीज मिला कऽ
हँ सभचीज कदीमा तकर बादमे परोड़ आलू कटहर
अच्छा भोज भात के तऽ बड्ड नीक होइत छै डालना सब्जी भोज के तऽ बड्ड नीक होइय
सभटा होइया डालना वला सब्जी बनल यै ताहिके बादमे झिंगुनी भुजिया बनल हए सजमनि भुजिया भाटा अदौरी कदीमा भुजिया
ह तऽ भैए गेलै चारि पाँच रंग के सब्जी तऽ भैए गेलै
तहिके बादमे अहाँके केरा तरुआ अल्लू तरुआ तहन से सब बनलक खम्हरुआ तरुआ ई सब बनल तहिके बाद मे माछ अछि माछ बनैये माछ
अच्छा अहाँके तऽ बौआ अपने पोखरि यै तऽ उएह पोखरि मे सँ माछ
हँ हँ अपना घरे लगमे छै सझियए पोखरि छै सभके तऽ साझिये वला छी
अच्छा ओ जे अहाँके ससुर छथिन जे कए भैं छथि सभ
हमर ससुर पाँच भाय
अच्छा तऽ उ हुनके
हँ पाँचो भायके हँ पाँचो भायके साझिये छै
ओते मायं छलखिन पांचो भाई के ते सबटा ते जे हेतय से सजिये वाला हेते
तऽ उए उह सब बनल ह तऽ ब्राह्मण सब एनाइ चालू कऽ देने छथि किया तऽ खा पी लेथिन पानि बुनी के मौसम रहै छै तऽ बड़ दिक्कत भऽ जाइ छै आ राति बिराति के भऽ जाय छै अन्हार में एखन गाम घर में आरो किया तऽ लाइट तऽ अबैत छै जाइत छै
नहि ब्राह्मण भोजन दिने देखार भऽ गेल बरखीके तऽ भोजन हितो सबेरे भऽ जाइ छै
हँ तऽ उएह छै तऽ भऽ गेल भइयो गेलै अहाँके पन्द्रह सोलह साल ने
ह तऽ भऽ गेलै पाँच बर्खी रहै छै जे कनी करम करऽ मे बेसी काल लागि जाइ छै ने कियाकि लेट कर्म चालुए होइत छनि
हँ कर्म अहाँके होइते छै ने हमरो ददिया साउसके अहाँके होइ छै से बड़ी काले बड्ड विधानसँ बड अहाँके सभ एखन हमरा अंगनामे पाँचो पाटी के बेटी पुतोह सब आएल छलै हमर पिसिया साउस ननैद के ननैद सब आयल छथिन हँ सबगोटा आयल
बूढ़ सूढ़के देखा अहांके तऽ बेसी भागवलाके ई सब कर्म क्रिया देखैए ओहन बूढ़ भऽ कऽ मरथि
आ तहु मे सोहागन सोहागन आदमी के तऽ बुझले अछि
हँ तऽ ओहन भागय तऽ सबके
हँ ओहन बुढ़िया माँ सनके नहि बुढ़िया माँसनके भाग तऽ भगवान हमरो सभके देथि बुझलियै बड्ड नीक भाग छलनि हेँ बुढ़िया माँके तहन आओर सभ कहियौ आओर सब ठीक छै हँ आओर सब ठीक अइ सभ
बढ़िया य सब ठीक यै वएह भोज भात भऽ रहल यै ने गाँव घरके तऽ भोजे भातके किछ बाते जुदा छै
बड नीक बड नीक छै अहा के सब बैस
गाँंव में तऽ किछु ने किछु भोज होइत
आ ताहिमे एखन ओ माल दह आम कहै छै लोक ओ खाजा लड्डू कम खाइया धैरि ओ आम जे छै से मालदह आम दुनिआँकेँ लोक खेलक यए
सब दिना भेटै छै लेकिन आमक राजा तऽ इहे दू तीन महिना होइ छै तऽ लोक आमे खाइया
कहलखिन सभ जे खाजा लड्डू तऽ सभ दिन भेटैत छै आमे नहि भेटैत छै तऽ आमे रहय दैतियै खाजा लडडू किया बनेलौं तऽ हमरासभ ओतऽ छै जे अहाँके दू टा मिठाइ रहबाके चाही तऽ अहाँके उएह खाजा लड्डू आ आ वहै आम तऽ सेहै सभके अछि तऽ आब खेनाइ पिनाइ सब खायत तहन मौगियो सबके जे होइया सगनके
हँ हँ वहाँ भोज मे तऽ अच्छा हँ तऽ प पहिने त पूरुख पाथ सब खाय छै तहने लेडीज़
तखने हेतै आ पुरुषपा सभ खा लेतै ताहिके बादमे कहलिए यै जे सभक अंगने अंगने पठा देबै जकरा सब के सब होय छै तऽ सभ दऽ जाय छै तऽ हमहुँ सब किया ककड़ो लगा कऽ खेबै हमहूँसभ सभके पठा दैत छियै तऽ वएह छै तऽ भऽ जाइत छै तऽ हम कहलियै सभके अङ्गने अङ्गने
हँ हँ नहि नीक करैत छी कि भने भेज दै छियै ने उएहसभ कनि मनी बचला केलासँ वएह नीक होइ छै
हउयै एकटा अरियामे भात निकालि कऽ ओहि दुआरे रखलहुँ है एकटा डोल मे अहाँके तरकारी सब सभटा ओरिया कऽ कहलियै एगोटा हँ अपन दऽ एतै सभ अपन अपन थारी निकालि कऽ देते आ सभके अगंने अगंने देत
तहिना लोक कनिके देलासँ घटैत थोड़ी छै ओहि सभसँ कम लोक लै छै जे फलला ओतयसँ भेलै तऽ नहियो जकरासँ जोड़ल रहै छै तकरो लोक। रूक दै छै सभमे
हँ हमरा सभके बड्ड छै बड्ड लोकसभ जुटल छै ने तऽ सभके देबय पड़ैत छै हँ सभके मोन लागल रहैत छनि जे हेतै तऽ हुनकर बुढ़िया माँ के तऽ सभके देबे करतै देबे करतै तऽ उएहसभ भेलए ससुरो कर्म कऽ कऽ उठलथि है तऽ वै चाय ताय पिलथि ह‌ए आब कहलखिन ह‌ए जे कनी काल के बाद
हँ हा आब तऽ तीन साढ़े तीन बाजऽ वाला छैय
हँ पंडीत जी के कहलखिन जे पंडित जी के पहिने खुआ दियौन त पंडि जी खेलथि हँ चूड़े दही तऽ पंडीजी के चूड़ा दही खेलैत ह चूड़ा दही आम तरकारी ईसभ खेलथि हे पण्डित पंडीजी गेला आब अपने सब ब्राह्मण भोजन क तैयारी ओसभ ब्राह्मण सब खाइत छै
तऽ फेर लेट भइए जाइ छै साँझ परे जाइ छै लेडीज महालके खाइत खाइत तऽ साँझ
बुझौ ने साँझ भऽ जेतै साँझ परड़िये जेतै
बौआ छथि बढ़िया नातिन छथि
हँ नातिनो हँ बेटियो हमरो माय बेटी आयल अछि तऽ ओहो अपन एकटा नातिन ओ अछि तऽ अपन ओहोसभ अछि कहैया चलि जायब हम कहलियै पाँचो दिन आरो रहत
हँ तऽ बियाह दान भऽ गेल गेलै बौआ तऽ नैहरा हुए दू ती तीन दिन ला ऐब आब ई सब की आब ई
करऽवला के सब तकै छै कि ने कहै छै जे करऽ बला रहै छै कहे दाय फकरा जे काजुल मायके घर करू आ बेटा मायके बाहर
हँ ओहो छै आ एकटा फकरा इहो छै नैहरा जो बे बेटी ससुरा जो आ बहिंआँ डोलो बेटी कतहु खो तऽ वएह बात छै सब तकै छै हँ काजूलऽकेऽ सब तकै छै
छी जे काज करत तकरा सबठाम बिचैमे लेत त जे नहि करत तकरा काते केने रहत
के जे बड़ मझली बेटी छथि हुनकर दियादनी तऽ सभदिन घुमिते रहै छनि आ ओ छथिन जे घरमे ई छथिन तऽ सभके बूढ़ सूढ़के देखभाल करै छथिन
बेटी जे छै से बड्ड बूढ़के सेवा करैए नइ तऽ आइ ओ बाहर गेनाइ छोड़ि देल के सब दिन रहलै बाहरे मे आ बाहर जेनाइ छोड़ि देलकी आ ददिया साउस की आ अपन ससु सुरके साउस नहि छनि तऽ सबटा भार उठा लेलखिन आ जेठ दियादिनी छथिन
उहै भाग
आ जेठ दियादिन घुरियो केऽ नहि तकैत छनि अपन जतय मोन होइत छनि तत त घूमऽ ले जाय छथि कश्मीर लगले गेलैथ
अहिना बौआ एक दिन मोबाइलमे देखलौं मोबाइलमे देखलहुँ एकटा एहिते किओ दुनिआँमे बहुत लोक अय देखनौ ददऽ तऽ ओ ददिया साउस ससुर के जे पोत पुतोहु होइया आ पोत पुतोहु के बाल बच्चा अच्छा एतेक मानैत छै
आब ओखन जे छै से जे बूढ़ के केलक ने से धर्म करैया एहि बूझयौ जे
खुअबै छै आ ओहि ददिया ससुर के मुँह मे दांत तांत किछु कतौ नहि आ से ओ पुतो तोह ओ तऽ एतेक भोग तनने रहैत छै ससुर छै दधआ ससुर अइ कनिआँके आ एतेकके गोग तऽ नहि रहत आ तखन मूँहकेँ खुआएत
छैे हे ओ अपन धर्म करैत छथि जे करैत छथि ने
कहलियै देखियौ आइ काल्हिके जमानामे अपनो बेटा पुतहुने
नइ करै छै आ आइ हमरे बेट टी जे करै छनि हमर ददिया साउसके करै छनि से के करतै ओ सत तऽ बुझियौ जे अस्सी नब्बे सालके बूढ़के सब
हँ तो ओ तऽ बौआ सब अपन अपन बनेलहा सबटा होइ
ओहि दुआरे ओ कतहु जायके नाम नहि लैत छ थिन हुनका बाहरो यदि कहै छियनि बर जाय लए तऽ कहै छथिन जे नहि जात हमरा ददिया साउस तिथापि हम कतौ नइ जाएब जखन जायब तहन तऽ ससुर रह ता तहन तऽ ससुरके संगो लऽ कऽ जा सकै छियनि आ ददिया साउस ओते बूढ़ छै तऽ हम कतऽ लऽ कऽ जेबनि
आ ओ दऽ दियौ सासके भाग बौआ ने जे पोत पुतहु आबि गेलनि ओहि रूपमे जब सेवा पानी करैत छनि
त ने अपने लगमे आ केओ लोक अपन के तऽ सुतैबे नहि करैया आ ओ अपने लगमे ददिया सउसके सुतबैए जे राति बिराति कतऽ जेथिन बाथरूमे जेथिन कतौ खसि पड़थिन तऽ ओ हमरे टेंशन रह हमरे दिक्कत रह रहत ताहि दुआरे ओ ददिया सउसो के अपने लग सुतेलथि जे एहिठाँ सुतत अपन हम राति बिराति उठल पे साफे करय लए कि किछु तऽ पकड़ कऽ अपन लऽ गेल
खुआबै छै
हँ उएह छनि जे आब देखियौन भगवानक दयासँ तऽ ओहोके आयल छलथि हे तऽ कहै छथिन जे नइ माँ एखन पानि बुनीके समय अछि से हम नइ एखन रहब से हमरा ददिया साउस छथि
हँ तऽ की करबै जाए दियौन
जे हमर बेटी पियाज लहसुन इसब सबटा ओइ दुआरे छोड़ि देलक किया तऽ ददिया साउसके जे देबै बनाकऽ तऽ बिना पियाजवाला कोना देबै? पियाजवाला।
तऽ बस, एहिमे बिना लहसुनके हमरहुँ बेटी छथिन। ओहो एनाहिते कान्हाजीके घरमे बैसै ने छथिन, तऽ ओहो कहै छै, मम्मी। बिना लहसुन पियाजके सभदिन पहिने बिना लहसुन पियाजके खाना। कहितियै, केहन बनत, केहन बनत? लेकिन आब हुनका दुआरे बिना लहसुन पियाजके बनबै छी।
हँ, लहसुन पियाज आओर अरकञचो। जे सब्जी बनबैत छै, ओ लहसुन पियाज नहि दै छै। तहिना सरिसो दऽ कऽ करै छै।
सूर भगवानेके रूप होइ छै तऽ देखियौ हमर बेटी। भगवान लेल छोड़ने अछि लहसुन पियाज, अहाँके बेटी दादिया।
हँ दादिया सस लए छै। बट दे ऊ तऽ कहै छै जे भगवानकेँ जहाँ केओ कहतै, रहि जाउ। तऽ नहि नहि, तू सभ नहि बुझबहिँ ने। हमरा ददा साउस छथि ने।